हा, आवाज़ अचे थी।
हा आवाज, दीदी न चओ वरी पो जय झूलेलाल।
ॿियो छा पिया कयो?
किथां ता ॻालायो तां?
मां त जयपुर मां थी ॻाल्हायां।
हा, असां बि जयपुर में ई रहंदा आयूं।
किथे रहिंदा आयो तहां?
असां विद्यादय नगर रहंदा आयूं।
अच्छा, असां बनी पार्क में।
ॿियो सभु बढ़िया।
हा सभु बढ़िया।
हा, ॿियो घणा ॿार तव तहांखे?
मूंखे ॿ पु छोकिरा आहिन।
अच्छा। ॿई वॾा थी विया तव?
हा-हा, कॉलेज में पढ़ंदा आहिन न।
अच्छा, अच्छा, बियो?
ॿियो, तहांजे छोकिरे जी शादी थी वई?
हा थी वई हुनजी थी वई नुहं बि आहे पोटो आ। ऐं धीय शादी करे वई हुहा बि हितेई रहंदी आ।
हा हा, केड़े केड़े? रिसोर्ट में कई हुई मूंखे कंहिंखे ॿुधाइणो आ मुंहिंजी साहेड़ी पुछे पई।
अच्छा हुनजी बालाजी रिसोर्ट आ न जयपुर में। उते कई हूं हूं, हूं।
कीअं, सब फैसिलिटी हुई हुते?
सभु, सभु, सुठो हुयो बढ़िया। बजट बि बढियाा हूअस।
हा हा,
सब बढ़िया हो।
स्विमिंग पूल वग़ैरा जीअं चवन था पूल
हा सब पूल पार्टी सभु हुओ हा, हा।
मुंजी साएड़ी पुछे पई कोई बई बजट में हुजे। रिसोट त ॿुधाए, तॾीं मां पुछां थी तहांखा?
न न न सुठो बढ़िया हुयो, कम कार सभु बढ़िया थी वियो असांजो।
रोटी बि बढ़िया।
हा रोटी वोटी सभु बढ़िया, व अॼकल जेके प्री वेडिंग सूट आऊं इ हूं अयनि ता न ॾाढा बजट बिगाड़े था छॾनि माण्हुनि जा, पर हाणे ॿार इन ॿारनि जी ख़्वाहिशूं आहिनि त पो सभु पूरी करणी पवंदियूं आहिनि न ठीक आहे आहे समझत समझ ॿार हले तो, असांखे बि हुन सां हलिणो पवंदो न?
सही ता चओ तव्हां, सही ता चओ।
हा, ॿियो?
बि्यो मां मुखे त ईअं लॻंदो आहे की ॿारनि जी शादी में हेॾा ख़र्च करनि, उन्हनि खां सुठो हुनखे कोई प्रोपर्टी वठी ॾिजे या कोई एफ डी ठहे ठाहे ॾिजे। हू हुननि जे कम बि ईंदी, हिकड़ी राति जो सॼो थींदो आहे।
हा पर ॿार बि चवनि ता हिकिड़ो ई दफ़ो शादी थींदी आ, पो हुननि जियूं ख़्वाहिशूं थियनि थियूं त पो, पूरी करणियुं पवंदियूं आहिनि।
हा, पर न अॼुकल्ह जा ॿार समझदार थी विया हिनि मुंजा बि
हा।
त चइंदा इनि मम्मी छा, ॿियनि खे ॾेखारिण लाए थोड़ी न कजे शादी।
हा, सभिनि जो पांजी -पांजी सोच आ।
हा पर न अॼुकल्ह जी जनरेशन वरी बि वरी समझदार ती थिए।
हा थियणो ई पवंदो न हे महंगाई ॾिसी करे, थियणो पो हुननि ॿारनि खे समझदार, पेरेंट्स केतिरो सम्झाईंदा?
न न हो त ॿारनि जे पंहिंजे अंदिरां अचे की न असांखे न करणी आ ईंयं, देखावो न करणो आहे।
हा, बियो?
असां त वरी हिकु दफ़ो त चईंदासीं न ॿारनि खे उहो ॿारनि जी इच्छा थींदी आहे की तहांखे सुठ्? सुठी त नमूने शादी करणी आहे की एफ डी ठाहिराए ॾियूं?
हा, सही ॻाल्ह आ। ॿियो, जयपुर, जयपुर में सभु घुमी वरितो तव?
हा, सभु लॻभॻि सभु घुमी वरितो आहे।
अच्छा हलो, बियो? सभु मज़े में बार वार?
हा- हा दीदी सभु मज़े में।
हा- हुं
जयपुर में हुते वया आहियो तहां चोखीॾाणी?
हा, ॿ दफ़ा वया आहियूं।
हा हुतां जी मुखे दाल भाटी चूरमो अंउं ॾाढो सुठो लॻो।
हा।
केॾो वेहारे खाराईंदा हिनि सुठी तरह हुते।
हा, अॼुकल्ह माण्ंहुनि खे खपनि इह्ये घुमण खाइण ऐं हिन में त पो
हा, न न हा महिमान ईंदा हिनि न ॿाहिरां? हुननि खे बि मां वठी वेंदी आहियां की चईंदां हिन। राजस्थान जी सॼी श झलक ॾिसण में ईंदी आहे न? कैमल राइल्डिग अंउं
हम्म- हम्म- हम्म
हुते जीअं कटपुतलिय जो डांस ॾेखारींदा आहिनि ॿिया बि श
हा आ त अचनि था माण्हू घुमण लाइ। त पोइ इहे जॻहियूं खपनि हुनखें
चार पंज कलाक त आरामु सां लॻी वेंदा आहिनि घुमण।
हम- हम, सही आ।
ईअं महिमान ईंदा आहिनि न टे चारि ॾींह लाए? डे वन ते हिते वेंदम, डे टू ते पुराणो त जयपुर घुम घुमंदासीं उ ईअं करे प्लान ठाहे ईंदा आहिनि।
हम- हम सुठो आह न?
भा भाॼाई आया हुआ, त वठी वियासीं हुते।
अच्छा। अच्छा सुठो आह न? कॾहिं असां बि ईंदासीं त पोइ असांखे बि वठी हलंजो। हा, ठीकु आह।
ऐं हिकड़े ॾींह ऐ स्विमिंग पुल इहे छा आहे पिंक पर्य आहे न? हुते वठी वियासीं। इयं करे टे चारि ॾींहं घुमियां हिकिड़े ॾींहुं हिकड़े ॾींहुं पुराणो जयपुर घुमियऊ हवा महल, जल महल।
हा हा
आउं हे गोबिंद देवजी जो मंदिर।
हम सुठो आ।
किल्लो
हम, असां त इहे सॿ बचपन में ॾिठा हुया
हा हाणे ॿार अचनि था त महिमान त हुननि खे त घुमाइणो पवंदो आह न असांखे।
हम हम हम सुठो आ्
असां, जयपुर ॾिसी करे सभिनि खें सुठो लॻंदो आहे।
हा, जयपुर वारनि खे जयपुर कान वणंदो आह
न न मूंखे त भई जयपुर ॾाढो वणंदो आह बियन सि
सॿ घुमियलआ हाण ॿियो छा घुमूं?
न न घुमण जे न हूअं साफ़ सफ़ाई के अंउ ॾिसी पियन सॿ ॾाढो सुठो आहे जयपुर ऐं वरी बि ॿियनि शहरनि में त अञा पॉल्युशन यूपी साइड त ॾाढी आहे।
सई में
मूंखे त जयपुर ई वणंदो आहे हाणे।
हा घणनि शहरनि खां त सुठो आह।
हा
हम
हा घणनि शहरनि खां त सुठो आहे।
हा
अच्छा पोइ दीदी तव्हां उ ठा भाभी हू ठाहींदा आहियो तव्हां? छा चइबो आह? सिंधी खाधे में छा छा ठाहींदा आहियो?
सॿ ठाहींदा आहियूं असां त, सॿ। मां पंजाबी ॿ ठाहिंदा आहियूं साउथ इंडियन बि ठाहींदा आहियूं सॿ ठाहिंदा आहियूं। ॼेको ॼेको हा जेंट्स, जे हिसाब सां सभु ठाहे वठंदा आहियूं दाल बाटी चूरमो बि त। कड़ी चांवर बि त साउथ इंडियन बि सब, ॼेको ॼेको पो ॿारनि खे पसंद आयो, ॿाहिरि बि खाईं ईंदा आहियूं, घर में बि ठाहींदा आहियूं। वक्त़ि वक्त़ि आ हा।
पो तां सिंधी कढ़ी कीअं ठाहींदा आहियो?
छो सिंधी कढ़ी त आम-जाम फेमस ई आ।
हा
हा इमली ऐं टमाटा बॉइल करे, छाणे पो वरी बेसण भुञी उहो पाणी विझी छॾंदा आहियूं, पो हुनमें ॼे ॼेके बि भाजियु विझणु हुजनि विझी वठंदा। हूं तां ॿे तरीक़े
हा
अच्छा, तां ॿे तरीक़े सां ठाहिंदा आ।
विंझदी आहियां, अऊं ॿे दफ़े भाॼियूं थोडी तरण वारी तरे वठंदी आहियां।
अच्छा
बेसन भुञी वञे पो, पाणी विझी करे मसाॼा विझा पो इएं, सभु भाॼियूं जेके बि आलू लो टिंडो, ग्वार हे अंउ कचालू थोडो तरे करे इहे विझी छॾींदा आहियूं। पो टमाटर थोडी टहिके पो विझंदा आहियूं।
हा असां बि अधु खटाई पहिरी विझंदा आहियूं, अधु पो विझंदा आहियूं।
अच्छा
हा
अच्छा मुंहिंजी खुराक सुठी न ठाहींदी आ, तव्हांखे ठीकु
न न न न खोराक मां बि न ठाहींदी आहियां कॾी।
न ठाहींदा आहियो?
न न डपु लगंदो आ। खोराक न ठाइ आं असां।
अच्छा, चूरी जा लड्डू ठाहींदा हूंदा?
हा चूरी जा लड्ड हा गोदं जा लड्डु, गोदं जा लड्डु ठाहिंदा आहिंयू।
अचछा
हू कीअं ठाहींदा आहियो तां?
बसि चूरी भुञी करे ऐं, हुनमें गोंद तरे विझंदा आहियूं। हूं थोडो मोहण, ओ घीहु वधीक विझी ऐं पो वरी हुनमें सभु ड्राई फ्रूट विझी
ड्राई फ्रूट रोस्ट कंदा हूंदव थोडो घी में?
हा रोस्ट करे, हा रोस्ट करे विझी आहियां पोइ वरी। पंहिंजो ऐं बूरो विझी ऐं
हा- हा
लडू ॿधी छॾंदा आहियु।
अचछा
हा
तव्हांखे बारिश जो मौसम वणंदो आहे?
ठीकु आहे। भॻवान जी दया सां, नॉर्मल पए त बढ़िया आहे। वधीक पवंदो आहे त पोइ किच किच किच किच थी वेंदी आहे। ह
सुठो न लॻंदो आहे न, वधीक शइ त
अरे ऊहो
पोइ तव्हांखे, पेड़ पौधनि जो शौंक़ु अथव दी, भाभी?
हा थोड़ा- थोड़ाआहिनि घर में, पर केअर करणी पवंदी आहे उन्हनि जी बि।
हा, न न सुठ् ठो थींदो आहे, ईंऐ पेड़ पौधा थोड़ा घर में हूंदा आहिनि त।
हा।
सुबुह जो उथंदे ई ॾिसो त अउं जेकी ज़रूरी थींदा आहिनि जीअं की, कढ़ी पत्तो, पुदिनो
हा, तुलस
ज़रूर हुजनि।
हा, इहे त आहिन्, असांजे घर में बि आहिन्।
हा, हाणे बारिश में सुठा फलजंदा न।
हा- हं ॿियो त्हांख तहांखे आहे शौक़ु हिन जो?
मूंखे त भई ॾाढो शौंक़ु आहे पेड़ पौधनि जो।
हुं।
मां त हिकिड़ो गार्डन में बि पोखे ईंदी आहियां, जीअं चइबो आहे न कि हिकिड़ो पेड़, ह सभिनि खे पोखणु खपे।
हूं।
त मां त गार्डन में बि हिकु, हिकु ॿ जॻाए ईंदी आहियां। मुंहिंजे घर में एतिरो जॻहि न आहे।
हां।
त असां फ्लैट में रहंदा आहियूं त, हेठि गार्डन आहे, हुते लॻाए ईंदी आहियां। मुखे त हरियाली जो ॾाढो शौंक़ आहे।
हा मन ख़ुशि थी वेंदो आहे। थोड़ो ईअं, जी?
इय ग्रीनरी सुठी लॻंदी आह।
हा-हा। तॾहिं थोड़ो वॉक ते बि वेंदा आहियूं असां, गार्डन में।
हूं- हूं असां बि सुबुह जो रोज़ वेंदा आहियूं, सवा पंजे बजे उथी करे।
तांजे घर जे पासे में ई हूंदो?
हा पासे में।
हुं।
हलो? अच्छा। हम